नमस्कार, और बताइए यहां हां, हमर सब नीक छै।
एमहर बड़ा रौदा उगल छै। हां, बड़ा नीके छै।
नहि त बाहर मे बड़ा रौदा उगै छै, बड़ा कड़ा रौदा उगै छै।
हां हमहुं जा रहे थे बजार कुछ लाने त बड़ा रौदा बड़ा गर्मी पड़ै छै।
ना ना जा, अहांके न जइयै यौ। भी, बड़ा गर्मी पड़ै छै।
हां छतरी ले लैत छै तब जाइ छै। कुछ खायके मन करै छै हां, खीरा उरा ले आबै छियै।
हां अच्छा हां।
गर्मीमे खीरा खाइ छै हँ छतरी ले लेने छै छतरी तान के जाइ छै
हँ आओर बतेयौ तऽ हमहूँ सुते अब एकरा बाद हमहूँ सुत रहै छी
हँ सूत रहै छी
बड़ा नीन्द लागै छै
कहैय छियै गर्मीमे की कहै छियै
हँ आ हम रातों के ना सुतै छी
हँ रातिके ना सुतै छै रातो मे गर्मी लगै छै हूँ
हँ जे जरूरी छै
हँ ओ तऽ जरूरी छै लेकिन सोना भी जरूरी छै
हँ सभ जरूरिए छै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
ह हम खाना खा लेल छियै
अहाँके खानेमे कथि कथि खैले छियै
कियै
खाय छी अहाँके खाय छी
हँ हम पनीर
हुं, त बात छै। और बताउ। ना अहांके अहांके खेलमे सबसे अच्छा खेल कोन लागै छै?
हमरा खेलमे सबसे अच्छा खेल हम क्रिकेट खेलाय छियै। हम बचपनमे बड़ी क्रिकेट खेलाय छियै।
ह
कोचिंग, ट्युशन जाइ छै ने।
हुं।
त ट्यु ट्युशन न जाइ, जाइ, नै जा क क्रिकेट ही खेलय छियै।
ओ ओ, अहांके क्रिकेट के बड़ा शौकीन रहल छी न।
क्रिकेट के बड़ा शौकीन छी।
और बतैयौ अहांके गेम मे औरो कथि कथि कथि खेल मे नीक लागल अइ।
हमरा खेलमे त बड़ा क्रिकेट बड़ा नीक लगै छै, अगर घरेमे खेलैत छियै त कैरम बोर्ड खेलै आबै छै।
हुं।
कैरम बोर्ड खेलाइ छी?
हां, हम कैरम बोर्ड खेल लै छियै।
खरीद बिक्री खेललै छियै?
ऐं।
खरीद बिक्री खेलले छियै कि नै?
हां हम खरीद बिक्री भी खेलले छियै, अहां सब खेलनेे छियै?
हां ब बहुत खरीद बिक्री बहुत जादा खेलने छियै।
ओ
हां
औरो बतैयौ अहांके, अहांके पढ़ाई लिखाइ कैसन चलत छै।
हां पढ़ाइ लिखाइ बड़ा नीक चलै छै, अपनेके पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छै।
कहुं, अहांके बतैयौ ने अहांके कहीं गर्मी हइं त कहीं घुमे उमे जायके मन करल है कि न?
जाइ छियै कहीं कहीं घुमय चलय जाइ छियै। बड़ा नीक लगै छै घुमयमे।
चलिए अभी त, और बतैयो ने अहांके, अं सबसे जादा कथी पसन्द छै मने आम मे सब जादा कोन आम पसन्द छै अहांके?
हमरा आममे बड़ा मालदह आम बड़ा अच्छा लगै छै, ओहिमे पतला पतला छिलका होइ छै आ गुद्दा बहुत जादा होइ छै, मीठ भी बहुत जादा लगै छै त हमरा मालदह आम बड़ा नीक लगै छै। अपनेके कोन आम नीक लगै छै।
हमरा त जरदा और मालदह आम बड़ा नीक लगै छै।
हां, बड़ा नीक लगै छै?
हां, बड़ा नीक लगै छै।
औरी कुछ खाइ छै।
हां, औरो औरो कुछ नहि खाइ छै खाली आ खाना खाइ छी। जे आम खाय छै लीची- ऊची खाय छै। अहाँके आऔरो किछु खाइ छै कि न।
अपनेके मीठ चीज पछान पसन्द छै।
मीठ चीज बहुत कम खाइ छियै हम। अहाँके मीठ चीज पस् संद छैय।
हँ हमरा मट छी बड़ा पसन्द छै। बड़ा मीठ चज जादा खाइ छै।
अहाँके मिठ चीज बहुत कम खइयै। चीनी के बीमारी धऽले बलै य। आज कल म चीज बहुत कम खाायके चाही।
नब ह्म हँ नहि छियै मीट मीठ चीज ज्यादा नहि खाइ छी ओ हमरो
तब नीक छीयै जादा न खाइ छीयै तऽ
जादा नहि खाइ छी मिर्ची मिठाइ ता कमे खाइ छी
हू कमे खाइब
हूँ
मे कोन कोन आम लगैले छी
हमँ बागवानीमे बहुत चीजके हम पेड़ लगयले छियै आम अथीके पेड़ आमके पेड़ लगयले छियै। कदमके पेड़ लगयनेे छियै गुलरके पेड़ लगयनेे छियै आ गुलरके पेड़ केलाके पेड़ लगेले छियै इएहसभ लगय छियै अपनेके आम पसन्द छै।
हँ हमरा आम तऽ काफी पसन्द छै।
आ कल क कल् कथी बनाबयके प्लान बनबै छै हेलो
हँ
और कथि बनाबैके प्लान छै।
कल हम बनबै भात, चावल चावल, दाल, सब्जी चोखा चटनी सलाद
हँ
अहाँके कल बना कथि बनाऐ के पलंग
हम तऽ कले अथि बनबै छै हम तऽ कल अथि बनबै दालि, चावल, भुजिया ताज बनायलै छै कल सब्जी भी होइ छै। तर तरकारी बना देबै। आ आलू परवल के सब्जी बना देबै आ परोरके भुजी चाहे भरुआ बना देबै आ दालि भात बना देबै हो जेतै हेलो
हाँ हेलो बोलिये ना।
हाँ की करै छियै, कुछ करै छियै का।
ना थोड़ा नीन्द लाग जाय छै।
नीन्द लगै छै।
ह्म्म बा हमरा नीन्द लागै छै, तब नीन्द बोलाए ने होय छै, आँख मुनाय जाय छै। और बोलियै ने अहाँ, अहाँ के कहीं घूमे ऊमे के मन करै छै की ना।
हाँ हमरा बड़ा घूमयके मन करै छै, गाछी मे जाय गाछी मे गयले छै।
हाँ हम ते गाछी मे घुमले छियै, अहाँ के गाछी इन्ने घुमले छियै।
हाँ हमु गाछी मे घुमले छिये, नदी पर गेल छै, नदी पे।
हाँ नदी पर गेल छी, नदी पर काफी गन्दगी ए, नदी के आड़ी-आड़ी तऽ काफी माल जाल मर के पड़ल रहै छै। देख के काफी घिन्न आबै छी, नदी मे ना नहाय के
आ मे ना हय छै। नदी मे माल जाल फेक देय छै, उहे मछरीया सब खाय छै।
हाँ सब माल जाल फेेक देै छै।
ओय मे गाय उ सब बिग बिग बिग औ पूरा नदी के पानी पूरा गंदा काय के चलै छै।
हाँ पूरा नदी के पानी गन्दा कर देय छै।
और उहाए मछली फेर बजार में बेचै छै।
हाँ सही बात बोलै छी अहाँके।
करै छै।
हाँ और बताबै छी ने।
मन ना करै छै, धीरे-धीरे अब शकाहारी हो जेबै। छोड़िये देले बड़ी अब ना खायले।
हाँ मछरी ना खाय छी। बड़ा काट होय छै।
हाँ काँटो होय छै या अ अजीब-अजीब चीज खाय छै मछरी सड़ल-गड़ल जीव-जन्तु।
हुं।
इहे सब खाय छै, चलिये अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली ते अहाँ से बात करब नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार।